हेलो
हेलो
हँ अपने के की नाम भेल
अभिषेक
अभिषेक
हूँ
कत रहै छी अपने के
मरौनी
आवाज अहाँ के ठीक से नहि आबि रहल है कनी ठीक से बात करू
आहाँ के अपने के नाम की भेल
हमर नाम भेल हिमांशु
कतय रहै छी
हम तऽ रहै छी मधुबनी मऽ
तऽ घूमहो फिरै लए नहि जाइ छी
घूमय फिरय लए की जाउ यौ बाल बच्चा भए गेले कतय जाउ घूमेय फिरे लऽ
अरे एको घण्टा समय तऽ दियौ घूमय फिरै लए
अभी देखियौ अभी अभी तऽ आम के मौसम छै आराम से आराम के गाछ आम क गाछ के नीचा बैसू आराम से आम खाउ
आमो झखरि गेल छै यौ
आम के जे आनन्द छै ने से नहि कतहु मिलयवला य
अरे मिथिलामे देखियौ मिथिलामे तऽ सबकिछु छै जरूरत
हँ
घुमनाइयो फिरनाइ हइ कनि जरूरत छै अपना आरके
से तऽ छैेहै
आओर सभ कहू ठीक ठाक कुशल मङ्गल छी
हँ तऽ एक दिन चलू ने तऽ दरभंगा चलै छी एक दिन
चलू टाइम निकालू एक दिन
ट्रेन से चलै छी आराम से श्यामा मााय घूमब मनोकामना मंन्दिर घूमब
पटनो चलय के छै
की
पटनो जेबै नऽ तऽ
एखन तऽ जयबाक के छै
फेरो ओनी सऽ दरभंगा होयत पटनो घूमि लेब अपना आओर
हँ चले छीिय आइ राति मे बिियाह छै एगो लड़का के राकेश नाम के लड़का के
हँ
ओकर बिआाह मे बढ़िया व्यवस्था छै एकदम
चलल जेतै चलू खाना पीना भेलैय हेलो हेलो
हँ
आवाज ने आबेह आहा केँ
आवाज आब रहल हैत कखनो काल क रहै छै खराब चलैत रहै छै नेटवर्क भऽ गेलै भऽ गेलै एकदम भात दाल सब्जी चोखा
अहाँके कीसभ भेल
हमरो भेलै भात दालि सब्जी पापड़ चनौरी
ए आम देलियै कि नहि मालदह
आम की कहू आम सड़ै छै घरमे तबो खा लै छियै सड़
हँ तऽ गाछ लगावल करू हम तऽ लगेलहुं हें सरही के मालदह के बम्बई के
की कही छी सानीमे फदे नहि हय केने छलहुँ हम आम लऽ गेलै तोड़िके धिया पुता
एहि बेेर धान रोपलहुँ हैं कि नै यौ
धान नहि बारिश होतै तबे न धान रोपबै यौ बारिश होतै तबे नऽ
हँ इहो बात छै बारिश तऽ होइया ने
आहाँ
बहुत खराब छै यौ मौसम
आहाँ अर धान नहि रोपलियै
हम तऽ रोपलहुं हैं की कहूं सब तऽ तबाह भऽ गेल एते रौद रहे छै
समये तबाह छै तऽ अपना आर तबाह नहि होबै
सएहे छै की कहू आमो रोपलहुँ हऽ से आमो के गाछ सुखा गेले हय
आइ तऽ भोजो है यौ अयबै अनि खाय लए
हँ यौ केना नै एबै एह कहलखिन है तऽ केना नै एबै हँ तऽ जरूर जरूर अबै जरूर
आबि जायब सात बजे, हम फोन करब तऽ आयब
माउंस भातके भोज छै
हँ दुनू भैआरी बैठके खायब,
देबै एकदम पाँच किलो दस किलो माउस
हँ
आ आम छै ने यौ?
आमो रहतै जा आमके समयमे आम नहि रहतै!
कुन आम छै?
मालदह रहतै आ कलकतिया।
एह भऽ गेलै तब, भोजके जय-जय भऽ गेलै।
हँ जय-जय रहत
एह! हँ तऽ हम साँझमे आबै छी, हँ सात एह तब हमहूँ साँझमे आबै छी फोर्च्युनर लऽ कऽ ओहीमे अहींके बैसायब
हँ
आ चलब दुनू आदमी, फोर्चुनर नहि तऽ हम देखै छियै बीएमडब्लू हेतै कतहुसँ तऽ आबै छी लऽ कऽ लेकिन जायके तऽ छैहे
जाइके छै कि पूरा जाइके छै, खाइयो के छै।
पूरा जायके छै एकदम। आ अहाँके बेटा कोन क्लासमे पढ़ैया?
आओर
ऐं!
अभी तऽ नामे लिख सरसती, सरस्वती पूजा टाइममे सरस्वती पूजा टाइममे नामे लिखेलियै
ओ
हँ कहियौ ने
कुनमे लिखेलियै?
रिजनलमे
ओ बेटा ये ठीक-ठाक पढ़ऽमे य न?
हँ देखियौ आब, नाम पहरतै तऽ उएहे न हम सभ तऽ नाम-
हँ पढ़ते तऽ उएह
ह अहाँ लिखेलियै कि नहि अपन लड़, अहाँ लिखेलियै की नहि अपन बेटाके?
लिखलहुॅं हन, की कहू रोज बहाना मारि ऽ स्कूल नहि जाइया
आ भेजब ने रोज, अहाँ बेटाके नाम समीर है ने?
हँ हँ हँ की कहू बड, बड छै खच्चर, की कहू अहाँके एत्ते बदमाशी करैया घर पर, खाली चाहत च कहत खाली गाड़ीेये चलायब।
देखै छै अभी तऽ हरान नहि करै हैय
छैे नहियए गाड़ीमे आ तैयो कहत गाड़ी चलायब
अभी तऽ हमर हरान नहि करै छै बेटा देखियौ
त अभी अहाँके बेटा छोटे या न ताहि दुआरे
आ साँझमे कतय एहि प्लान जायके?
चलै छी इम्हर काली मन्दिर दिस बढ़ियां मेला लागल छै ओत्त स्विमिंगो पुल एगो खुललै या
तऽ फोन करब हमरा
नहायवला हँ फोन तऽ हम करबे करब अहाँके हँ अहाँ के नै लऽ चलब हँ कनीक ठीक स बात करू मोबाइल सटा लिअ गाल मे
ओ आवाज नहि अबै अछि
आवाज आबैए पर कनी ठीकसँ नहि आबैए गालमे सटा लिअ प्रणव झा स मिलने छियै अहाँ
हँ यौ
हँ तऽ अहाँके आइ चलू आइ मिलब अहाँके प्रणव झा से काली मंदिर पर
हेतै प्रणव झा से
फोन केलियै हँ हुनका फोन केलियै हम कहलखिन है आबै छी ठीक छै
ओ तऽ बहुत नीक आदमी छै हँ
हँ आ कहियो हुनका संगे बैस कऽ जे आम खेबै न
हू
तब तऽ आनन्दे आनन्द आ
ह से तऽ अहाँ सही बात कहि रहल छियै
और सब बताउ गाँंव के की हाल चाल है
गाँवके हाल एते एतेक गर्मी भऽ गेल छै ने भाय की कहू दू दिन बारिश भेलै ओहिके बाद धूप कऽ देलकै
राकेश के बेटाक के बिआह भेलै कि नहि यौ
भेलै इहै बेर भेलै
ओ छले व्यवस्था टाइट
सभ कुछ छलै की कहू बरियाती मे मारि कऽ लेलकै एगो दूगो जे उचक्का छौड़ा रहै हे
हँ
व‌एह मारि कऽ लेलक हमु धांय धांय खेलू आ भगलु हेलो
ह नीक केलहुँ अभी के बहुत खराब छै सम समय हूं ओर बताउ सु सुुरीता चाची केहार
ओहो ठीके छै चाची
की हाल छै
ठीक छै सबकुछ
सुनू ने ओ फोन केयने छलखिन हमरा हमरा फोन केने छलखिन कहै छलखिन यौ हिमांशु कनिक रिचार्ज हमर मोबाइलमे करा दिऔ ने
देख लब फोन कयने छ
कहल छै ओ कृति नहि अए
हँ
उएह फोन केयने छले कि यौ कनिक रीचा ह रिचार्ज कने क दियऔ ने हमर फोन में खतम भ गेले हम कहले अहाँ अपन बेटा के कहियौ ने अहाँ के बेटा तऽ कमा या तऽ कहै छै की कहू बौआ नहि उठाबैए अपनोन बेटा हमर हू
आइ शाममे एब नऽ
कहु आहाँ केना ने एबै यौ अहाँ कहलियै नहि एबै
हँ तऽ एक बेर हमरा फोन क देब तब नऽ रेडी हम रहब
हँ आ काज भऽ रहल छै कि नहि मन्दिर पर
हँ भऽ रहल छै पूरा स्टील टेस्टिल लाग गेल छै हँ भऽ रहल छै तऽ
हँ दुर्गा पूजा लाय क तऽ
छै
हँ तऽ ओ सब तऽ हेबे करतै
हँ
ओ सब नहि हेतै तऽ फेर मंदिर नीक नहि नऽ लगतै
अहाँके तऽ घर से बाहरो नहि देखै छी यौ
की कहू कनि छियै कनी काज छै दू चारि गो उएह काज करबा रहल छीयै ताहि दुआरे नहि देखाई देय छी
ओ
ह
और और कतहु घुमय लए जेबै कि खाली दरभंगे
देखियौ नऽ हयैत तऽ चलब नेपाल दुनू आदमी आओर ओकरा नहि लेब समीरबा क नहि लेब
बड बदमाश बड बदमाश ह
हँ ओकरा ओकरा नहि बजायब तऽ जायब पाइयो नहि देत ओ दू पिछलो बेर गेल छलहुँ अपनासभ तऽ नहि देने छलेय पैसा यादे हैत से
हँ से तऽ याद अछि
हँ आओर कहू राहुल के की हाल छै
राहुल ठीक ठाक चलै छैथ ओहो अपना
ओहो तऽ गेल हैत पिछला बेर घूमय लए गेल छलहुं अहाँ सब तऽ
नहि ओ हमरा साथ नहि गेल छल उ दोसर काकाके साथ गेल छल उ अपन काकाके साथ
ओ नहि ओकर कक्का जे छै ने
हू
से ओकरा ओ कहैत रहै छै कक्का हमरा दिअ कार चलाबे लए तब ओकर पैरो पहुँचतै तब नऽ ओकर कका देतै कारो चलाबै लए ओकरा
हँ
हँ तऽ उएह लए ओ कोना लगले आब
हम त काकाके कहने रहियै
हँ
एहि सभमे नहि जाय दियौ शुरुएमे
हँ
बात नहि मानलकै
हँ तऽ आब भोगै छथिन
हँ
तऽ हमहुँ कहलियै ई देखियौ कक्का, ई सभ काज नहि करैयो एकरासँ अभी ओहि लायक नहि छै, हँ
हॅं
बेसी अहाँ अपना संगे लऽ कऽ नइॅं घुमू एकरा
हँ
पढ़ऽ लिखय पर मोन लगैयौ एकरा कनि
हॅं
ह आ हमरा काल्हि कृष्णा फोन केने छलए
की कहलक?
कहे छले की, इसकुल के की हाल-चाल छै? पन्द्रह अगस्तके जायब की नहि इसकुल? हम